हालचाल
ठीक छै अपन कही की करै छै।
किछो नहि पंखा मे पड़ल छी।
अच्छा गर्मी बहुत लगै छौ।
नहि आइ ओते गर्मी नहि छै मच्छर बहुत काइट रहले आइ हमरा सब सासूर सऽ भोज भेएल छैला भोज खेलो
ह
की कहियौ बड नीक भोज छलैयै।
हँ होयते छै लोक के अप हँ साउस के हाथ से कनी ज्यादे नीक लगै छै।
नहि नहि राति मे भोज छलैएहि गाम मे व सभ दिन भोज होइ छै ओहि गाम मे। भोज नामी छै ओतुका। तहि ताहिमे पंचमेर मिठाई छलैया।
अच्छा।
पटना के खाजा गाजा ताहि पर से
तऽ नीक लगलो, हँ।
मिठाइ।
नीक लागल हेतो।
हँ। ताहि पर से ओ आम सब छलैया पाँच रंग के से बुझी। पाँच रंगके आम
तू अपन साउसके अथी देबुहुन।
अह जाय जाय भऽ गेलै।
हँ। अखन तू कतय छीह सासुरमे कि नैहरमे?
अखन तऽ हम नैहर में छी अपन ऐस आजादी में पलल छी।
अच्छा तैं तोरा लए साउस पठा देने रहथुन खेनाइ सब।
हँ।
आब सासू माँ के जस दहुन। जे अपन एतौ रहैत छै तैं तोरा लै हर चीज पठा दै छथुन जे हमर पुतहु के किछु लए अखरे नहि।
नहि नहि देख जसे जस छै एह।
हँ।
ओकर सौस बनबी ओकरा आओर जैस रहते।
हँ। और कहि ओ कनि बड़का कक्का पुछलखिन पप्पा कतऽ छैथ अहाँके ओ केओ आयल छथिन हँ हम कनि एहि घर पर आबि गेलियौ।
अच्छा नवका घर पर।
हँ।
ओता की करै जंगलमेे गेलही गे।
ओ कनि हमर बहिन के कनि लागि गेलनि एकटा चीज ह बाद। तऽ हुनका असगरे नहि हेतनि आयल तऽ हम हुनका एलियनि हे करवावे ले।
वाह तहन तऽ एकटा सेक्रेटरी चाही ओकरा।
हँ हुनका डर होइ छनि बहुत हमरा डर तरऽ नहि होइ या। असगरौ कखनो एब जाइ छी।
नहि नहि तऽ एहने एहने ला फकराा बनल छै जे ह ग ला चूरनिया भऽ गेलेला पूरणिया।
तऽ सएह ने हिनका आ वएह हमरा कालमे कहत आद तोरा त बड डर होइ छौ। हमारा नय डाॅर ताॅड़ होइयए आ ओना ए तऽ नीक लग छै आ बहुत दिन पर एलिये ऊपर मे आब तऽ पूरा बज्जर भए गेलेय।
लेकिन जंगल तऽ छै ने खेत मे।
हँ जंगल छै नीचा मे।
हँ तऽ भेलै ने लोक जेतै तऽ नीचे बाटे तु उड़ि कऽ तऽ नहि चलि जेबही एके बेर।
हँ से तऽ सही कहलियै।
गरमी छै। गर्मी छै हुलहुलका दू बेर तीन बेर झीसीएलै यै पाइन लेकिन किछ कतहु नहि।
हँ पाइन नहि भेलैहै, केना दैन छेलै। नहा क एलियै यै, खेनाइ बनबय लगलियै आइ मम्मी नहि छलै तऽ आइ हमही खेनाइ बनेलियै
की सब?
भात बनेलियै और कटहर बला जे ओ अथी होइ छै बिया ओकर और अल्लू आ परोड़ के सब्जी
अच्छा ओ कठहर बिआ
हँ ओकरा काइट कऽ दऽ देलियै आ भुजि देलियै, कूकरे मे बनेलियै भुइज देलियै मसल्ला सब दऽ देलियै। पाइन दऽ क एक सिटी लगा देलियै, हँ
वाह रे वाह, केहन बनल छलै?
बड़ सुन्दर, हमहुँ दुनू बहिन खेलौं आ हँ फेर पप्पो एलथि तऽ पप्पो खेलथि मम्मीयो खेलथि।
नून नहि ने बेसी पड़ल छलौ।
नहि सब चीज ठीक छलै।
वाह आब तोरा खेनाइ बनबय आइब गेलौ, आब तऽ और मम्मी के नीक हेतौ जे छोड़िकऽ चलि जेतौ।
हँ आब बना ले छियै कखनो कखनो, सब्जी सब बनैल आबि जाय छै। छै, मम्मी के सामनेओ कखनो काल क बना लै छियै।
हँ तऽ बनेबाके चाही ने गै, आइ
हमरा देखी सब्जी में नहि हमरा भातेमे भऽ जाइत रहैए, कूकर जे छै न ओ जे एक गिरह पानि नापि कऽ देल जाय छै हमरा ओहि मे अथी भऽ जाइत रहैयै जे कम नहि भऽ जाय आइयौ हँ आइयो हम देलियै यै तैं हम तोरा लग चलि गेलौ जे कनी देख लही केहन बनलैयै।
अरबा भात में एक सीटी लगायल जाय छै एक सीटी पूरा लगबो नहि केलै सीटी पकड़ लकै की अहाँ बंद कऽ दियौ ओकरा फेर भाप अपने स निकल दियौ एक नम्बर भात होइ छै आ उसना जे रहै छै तहिमे एक सीटी आ तखन जे कनि काल छोड़ि देबही तकर बाद ओ तहन बनै छै नै तऽ असीधे रहि जाइ छै ओ।
हँ
ओना कूकर के भात स नीक पसुआ भात होइ छै, पसुआ भात मे गैस नहि बनेै छै कुक
हँ से तऽ छै। कूकर वाला गैस मे कूकर वाला चाउर भात मे तऽ गैस बनइते छै
गैस बनै छै, हं।
हमरा दुनू हमरा दुनू भात नीक लगैए। कूकर मे बनेलहुँ सेहो आ अथी मे बनेलहुँ ई जेना होइ छै ने कते लोकके जे हम अथिये मौंका खायब हमरा अथीके भात नहि नीक लगैयै, हँ तोरा दुनू निक लगै छौ कि एके
हम तऽ दुनू खा लै छी लेकिन बर्तन मे भात जे कनि होइ छै न से - ट भइ आ मोट भ जाय छै। एइ में कूकर में पातर रहै छै। कुकर में का मार जे रहे इ जे चाओड़े सोईख लइ छै।
हँ, से होइ छै।
आ ओहिमे से नहि होइ छै। मार निकलि गेल तऽ अहाँके गैस नहि हैत। हँमे आ में आइ गेल छलियै मैझलि काकीमां ओतो घुमै लए त ओ त दही मिठाइ खुआ देलास पेट तनने अछि तखैन से गैस स। कहलियानि नहि खैब, नहि खैब तैयो अपना खुआ देलखिन।
हुनकर जे बेटी छथिन, तिनका से गपशप होइ छौ कि नहि?
हँ हमरा नहि होइये केकरो
ओ नहि टोकै छेथून।
उं-हुं, हम अपने बड सुन्दर छी।
हँ होयइते छै। भाय अहाँ ए- एक कोनो एक दिस से नहि होइ छै। अहाँ नहि करबै गप्प तऽ अहाँ से के करत?
तो तोरा परवले के तरकारी बनल छलौ न?
हँ, अखैन बनलहु हें करैला आलू के भुजिआ आ रोटी।
अच्छा करैला नीक लगै छौ?
हँ करैला नीक लगैया। करैेला के भुजिया कनि बनि जाइ छै तऽ ओ और नीक लगै छै खायमे।
बस हमर साउस जे अथी पर बनबै छथिन भरुआ करैला के एक्को रती तित नैह। एक्को रति तीत नहि रहै छै। ओकरा उसना जाय छै करैला तऽ तीत नहि लगै छै।
हँ उसैन देबिंह तऽ ओकर तीत मरि जाय छै ने, तो खाय मे नीक लगै छै।
बड सुन्दर लगै छै। हम हम तऽ ओना मसाला दुआारे अखनि किछ नहि खाइ छी मसाला वाला चीज। डर होइत रहैये आब। चाययो नहि पीबै छी।
अच्छा तों चाय छोड़ि देली आब?
ओ बहुत दिनसे चाय छोड़ने छिय। हम चाय के बदला मे गरम पानि पीबै छी भोरे-भोरे। दूध पी लै छी। तै दुआरे चाय नै पीबै छी।
हं, हँ होइते छै। तैं तऽ पहिले चाय के बड अथी छलौह।
हँ लेकिन हम दिल्ली मे छोड़ि देलियै। दिल्ली गेलियै तऽ ओतऽ चाय पीबै लियै। ओ पीबे नहि करै छलखिन हेँ।
हँ से होइ छै, आब एक आदमी नहि पीलक तऽ बनबै मे नहि निक लगत
नहि नीक लगै छै। आ तऽ-तहु परसँ तोरा भ की जाइ छै तऽ आदत जे चाय के होइ छै से बड खराब। कहियो काल दूध नहि रहल तऽ आब छौंक जागल अइछ। निन्दे लागल अछि से सब आब नहि होइया।
हँ, अरे आ चाय में गैसो बड बनै छै। देह के सुखा दै छै।
पहिले हम चाय पिबैत रहौं से हमरा हम जे कहियो कालके चाय नहि पीबियै दिल्लीमे तऽ हम भरि दिन सुतले रहि जाइ छलियै। उठबे नहि करियै।
होइ छै आ देखी किछ चीज के नशा लागि जाइ छै, लोक नशे करैत छै तऽ केना नशा लागि जाइ छै। सएह भेलै चाहियो सभ। जे नहि पीबही तऽ ओ अथी जेना लगै हमर पप्पा के, भरि दिन मे पचासो कप चाय पीबै छथिन। कहलियन अहाँ चाय छोड़ि दियौ, हँ।
हम जे चाय छोड़लों हमरा दू दिन तक माथ दुखाल खूब दुखा खाल नीके नहि लागे कीछो तकर बाद फेर लेकिन आदत जे छुटि गेल तऽ हमरा एहि बेेर ट्रेन मे नहि अखरल। नहि तऽ ट्रेन मे माथ धऽ ले छलै बिना चाय के।
होयते छै किछो चीज के आदत बड बेकार लगय
बाप ड़े ट्रेन महक चाय जै बेकार कार रहे छै छि छि ततेक ओहिमे आद दऽ देने रहै छै गम
वएह ने आ खाली आ तीत अकत।
हुं। हमरा लेमन टी नीक लगैया बिटनून तिटनून छींटकऽ दै छियै से।
हँ।
ओ हमरा बढ़िया लगैया लाल चाय मे सबटा देने रहै छै।
हुं।
ओ नीक रहै छै आ बकी त
ओ कनि नीको लगई छै देखी ओ लेमन टी जे पिबही ने तऽ ओ डॉक्टरो सब कहई छय जे पीबाक चाही ओई सँ ओ ओ अथी गर फायदा नय करतौ लेकिन दूध वला चाय बड अथी छै।
दूध मे गैस होइ छै न तई दुआरे। हँ मेन छै सेएह भऽ जाइ छै हमरा तऽ एकटा हार्लिक्स देने छै दूध मे दऽ क पीबे लए कए दिन से नहि पिबे छियै काईल माछ खा लेलियै ता दुआरे नय पियलियै छैेह एखन तक।
अच्छा मा हँ माछ सथे तऽ कहैत छै लोक नहि खाय
नय तई दुआरे नए पियलियै अपना ओतेक नई नीक लगेया लेकिन खा ले छियै छोड़े नै छीयै लोक कहै छै नय छोड़बाक नई चाही।
हुं।
कनि कनि क खा लेलहुँं अंडा तंडा रहल तऽ से सब।
मोऊस निक लगे छो कि नई।
हँ मटन खाइ छियै चिकेन खाय छियै से सब छै। बृहस्पेत दिन टा क किछ नय खेलों चाहे हम कतौ रहे छियनि सासुरो मे हमर बने छै त हम नै खाइ छियै।
हँ होइते ऽ छै लोक अपन देखही भगवान के अपन मानै छै आ कहै छै गुरुदेव रहै छै ओहि दिन क रहै छै। तऽ नय खेबाक चाही तू
ओना गुरुदेव हमरा ओना गुरुदेव हमरा बड दुःख दै छैथ लेकिन हम हुनकर नियम नए तोड़ैय छियन। खाई पिऐ के मामलामे खा लेलौ गुरदेव हमरा स ताई दुआरे आब देखही की होइ छै? आ हुनका एत एकटा चीज बुझल छौ सुन्दर कांड में कतेऽ खर्चा होइ छै से बुझल छौ।
नय पता।
ओ अमृता तऽ गेल रहै ननै बुझल छौ नय।
नए किए करबेबीही से?
मोन छलै करेबाक अपना दलान पर।
हेतै तऽ नहि जादा तऽ खर्चा नहि हेतै।
ह वैह कहै छै हम कहलिऐन हुनका अनठेकानी कहि देलियनि चाइर पाँच हजार रुपया लगतै। कहलखिन हम पठा देेब।
हॅं हॅं ओतबी ओहो स कम ओहो स कम
पता नहि
ओते तऽ बुझही ज्यादा आगास तू परसादी देबही सैहै न केते लेबे करतै वहै न जे एतै सेहै न करबेतै वहै न
हॅं त वैहै दू हजार रुपैया अमीर लाल भेल भाइ बाजा के
हॅं दू हजार नहि लेतौ पप्पा के दोस्त छनि तऽ ओ कनि कमो कऽ देतौ।
हॅं आब हमरा अमरजी का स बुझऽ पड़त जे ओ कतेक मे करबै छलखिनए।
हॅं ओ पूछि लियहुन हुनका स तऽ ओ बुझि जेभी तऽ अपन करबा ले सावन मे और नीक छै अखनि तऽ रहमैं तऽ करबा लेमैं।
हमहुं सेहै सोचै छलहुँ जे दलान पर करबा लैतौं। की हैत पता नहि बजरंगबली के की इच्छा हेतनि
हॅं से तऽ छैय भगवानके इच्छा नहि हेतनि तऽ किछ नहि भऽ सकैए भगवानके इच्छा हेतनि तऽ सब चीज सम्भव भऽ सकेैयै।
आइ जगन्नाथ यात्रा सेहो छलैयै।
हॅं।
आब तऽ सब ठामे हुअ लगलै मधुबनियो में देखलियैये जगन्नाथ जी के रथ यात्रा निकलल छलै।
अच्छा, ओना अ पहिले तऽ ई सब इम्हर नहि होइ छलै
नहि आब सब पाबनि धीरे धीरे गणेशो पूजा केओ नहि बुझै छलै बम्बई के अलावा लेकिन
आब एतऽ अपनो स सबके हॅं गणेश पूजा तऽ अपनो सबके होइयै हमरा तऽ बा बाड़िए मे होइयै। बड नीक लगै छैय
हॅं तै न दस दिनका लोक करऽ लगलैयै आब
हॅं पहिले तऽ होइ छलै चारे दिन के ईसभ देखी बाहर मे छलै आब हर चीज लोक के एतऽ उठैल उठा के आनय छैय आ एतुका चीज अपन बाहर में लोक ल के जाय छैय
सबटा बाहरे स अनै छैय पहिले बम्बई टा मे होइ छलैयै अथि के पूजा बम्बईस आब चैल एलै गाम गामे में लोक करैयै धूम धाम स सेहो होइ छैय। दुर्गा पूजाक सब इन्द्र पूजा स लगले रहतै